हेलो।
हँ कि हाल चाल छै सखी
कि गे
आ
कतेक दिनक बाद तोहर संघ ई गामक आगनमे भेट भेलौ पटना मे तऽ बस। किताब आर कमराक बीच जिन्दगी बीति जाइ छौ अहाँ गाम कऽ लोक कते नीक छियै एकदम शान्त आ सुखी
गे बहिन तू तऽ सीधे बड़का शहर भऽ गेलही गाम कऽ याद कतहु आबि छौ तोरा हम त रोज साँझ कन पोखरिके भिण्डापर बेसीके सोचैत छलियौ कि कखिया रूपा गामा कऽ तक आ हम दोनोू खूब गप मारब
आगे हमहूँ तोरा बहुत याद करैत छलियौ चल एतबे दिन बाद एतबे दिनक। तऽ छुट्टी छै। कतहु घूमे के प्लान बनबियै कते दिन भऽ गेलै हम दोनो कतौ अग ही बाहर न गेले छिये
घुमे। गे माय गे हम गाम कऽ लड़की कतहु बाहर कतय जायब बाबूजी कतहु अकेले जेबे देथि तखने ने।
अरे हम छियौ ने हम काकिया काकाके मन लेबौ तू बस इ बता की तोरा मिथिलाञ्चल मे कतौ घूमेके मन छौकी मिथिला मिथिलासँ बाहर।
देखो सखी जेना कहै छियै हमे। कतय जाय मिथिला दर्शन या बाहरके यात्रा मे देख बहिन हमरा तऽ मिथिला के संस्कृतिसँ बहुत प्रेम छौ हम तऽ चाहब कि पहिने अपन मिथिलाके नीक जाकऽ देख लि सुन क एलियो क जनकपुर आ मधुबनी के किछु जगह बहुत सुन्दर छै तू त पटना मे रहे छै तू ही बताउ कते नीक रहतौ
हे बहिन तोहर विचार एकदम उत्तम छौ। हम तऽ सोचि रहल छलियै। कि तोरा बोध ग राजजगिर ले चलि जाौ मुदा जनकपुरक जे बात। ओ कतौ नहि जानकी मन्दिर तऽ हमर म ला जान थिकै आ ओतय जेयबाक लेल बेसी ताम झाम सेहो नहि कर पड़त
हँ गे जानकी मैया के दरबार ते तऽ हमरो जेबाका बड़ मन छै प्रभु श्री राम आ माता सीता के ओ पावन भूमि थिके कतय सुन्दर लागैत होतै ओ मुदा ओतय कतेक दिन लागत आ हमसभ की की देखब
देख जनकपुर जदि जायब तऽ कमसँ कम दूइ दिन प्लान बनब ओतेह जानकी मन्दिर के संग संग राम मन्दिर विवाह मं्डप आ कथको पावन पोखरी छै जैसे गंगा साागर आ धनुषसागर होतै साँझ एखन आरती देखबा में जे आनन्द छै छै ओकर कोनो तुलना नहि छै
आओर ओकर बाद यदि समय बचलहु तऽ हमसभ अपन मधुबनीके राटी आ जितनपुर गाम सेहो चलब ओते भी घूम लियल जाय कते सुन्दर मिथिला पेंटिंग बनैत छै ओ देखबह
हँ हुओ चल जाय पड़ी तू ओकर चिन्तान जनी नेकर हम साँझ खन काका लग बैठक आ हुनका पैर छुई कऽ कहबै काका अहाँ कऽ रूपा तऽ पटना में रहे छै ओकरा सब रास्ता पता छै हम आरती कऽ अपन सङगलक जा रहल छियै कोनो डर नहि छै देखियेहेन ओ म मानि जेतखिन
हँ तोरा पर बाबूजी कऽ बहुत भरोसा छौ अच्छा बहिन खर्चा कते लागतौ हमर लगताे बेसी टाका न नहि छौ हम अपन गुलक सऽ कनि टका जमा कऽ कऽ रखने छीयौ
धूर पगली सहेली सग तक गप करै छै खर्ची कते लागतै
गाम सऽ जयनगर धनी ट्रेनसँ चलब ओकर बाद ओतसँ जनकपुर लेल बस या ऑटो मिल जाय छै दोनो गोटेके बीचसँ नीकसँ भेजत हमरो लग किछु टका छै सब मिलााक मैनेज भऽ जेते
ठीक छै तऽ हम अपन ओ पीअर रंग कऽ सूती साड़ी पहिरब जे दीदी हमरा गामा हाटसँ आनी देने छलियै ओतऽ फोटो खूब नीक एत
हाँ गे तू तब एखने से फोटो केँ तैयारी में लगल गेलही चल पहिने चली घर चली क बात पक्की करे छियै
हँ आरती एकरा नौलखा मंन्दिर सेहो कहल जाइ छै काहेकि ओहि जमानामे एकरा बनाबेमे नओ लाख टका लागल छलै चल भीतर चली केँ माता जानकी के दर्शन कर लियए कर दर्शन करै छै
रूपा दे कते चारो भाय केँ औरो बहिन कते सुंदर मूर्ति रूप मे विराजमान छथि जेना लगे छै कि एक खने विवाहक मटकोर आ समो समदाउन गान शुरू भए जेते
सही कहनोहु देखु ना हँ गे हमर मिथिला के विवाहता पूरा संसार मे प्रसिद्ध छै आजु ओ गाम मे विवाह समय मे गाड़ी गावल जाइत छै ओकर आनन्द किछु और छै चल अब बड़ जोरसँ भूख लागल छौ किछु खा लेल जाय जनकपुर बाजार में ओ सब विशुद्ध मिथिला केँ भोजन केलखिन
गरम गरम बड़ी भात तरुआ आर मीठा दही केँ स्वाद खूब नीक लागत
इ गामक स्वाद शहरमे कतौ मिलतौ ई बड़ी भात खाय केँ तऽ आत्मा तृप्त भऽ गेल
सत्य कहै छी शहरमे कतय पैग रेस्टोरेन्टमे चली जा मुदा अप अपन माटिके स्वाद दही चूड़ा और दही भात कतौ नहि मिलै छै
बहिन आजु हमरा बुझायल कि जिन्दगीमे घूमें केँ असली मतलब की होइ छै हम तऽ गामक चरदिवारीमे रहि कऽ सोचैत छलियै कि बाहरक दुनिया बहुत मतलबी छ मुदा तऽ अबी के जे शान्ति मिलल ओ हम कखनो नहि बिसरब
हँ बहिन शहरमे तऽ हम सब टाका तऽ कमा लेब मुदा ई जे सहेलीक संग ई पावन हवा अप ओ कतौ ने बिकाय छै हम चाहे छियौ कि तू खुश रह हमेशा खुश रह
तू पटना चलि जेयबह तऽ हमरा मन नहि लागत मुदा ई याद सब हमरा हमेशा संजो केँ रखत अगली बेर जखन तू एबे तऽ हमस सरउट सौराठ सभा देखबाक च लेल चलब आ मधुबनी पेन्टिंग केँ बाजार घुमि आउ
एकदम बहिन प्रोमिस रहल हमसभ अपन मिथिला केँ हर कोना देखब आ जहाँ जहिया अहाँ आईब हमरा दोबारा हमरा आर गाँव तऽ फिर से हम इनसब नीक से घूमे फिरे लगी चलब
हँ बहिन ई यात्रा केवल याद न गप मे ना होइ बल्कि मिथिलाक के माटी भाषा ओकर अमिट प्रेम के एक दोसरा से जोड़ैक पावन डोर छलै रे
सही कहन कहलहु सखी ई तऽ अहाँ एकदम सही कहलौं चलू तब फिर घूमि फिरके जेना जे याद सब हमनी आरके मिलल छै मीठ याद एकरा सबके आब जब अगिल भेट होइ तब तक खातिर हमनी दुनू सम्भाल केऽ रखब
हँ सीता विवाह के ओ मंडब देख लै छौ कतेक कतेक सुन्दर मिथिलाक पेंटिंग छौ ओकरमे
हँ बड़ नीक छै
तू जे फोटो सब रखले छी फोन मे सब हमरा सेंड कर दे
हँ हमे सब फोटो अहाँके सेंड कर देब जेना आहाँ भी अहाँके फोनमे भि जेऽ कोय फोटो होयतऽ त ओ आहाँ भी हमराके सेंड करि देब ठीक छै
ठीक छ
चलू तऽ फिर हमे हमे आहाँसँ भेँट करब चलै छियै अब अपन अपन घर
हँ ठीक छै हमरा याद रखू
एकदम एकदम सखी अहाँ ऐसन कहै छियै जेना सह सखी सहेलीके बिसरायके कोनो बात छै कि
न हम ऐसे हीं मजाक
न तऽ ठीक छै हमें हमेशा मोन करै छियै कि हमरा के मोन पड़ै छै
ठीक छै बहिन
चलू ठीक छै फिर अहाँसँ भेँट करब हमे
ठीक छै राम राम
राम राम